हेलो
हेलो
प्रणाम दीदी
ह राजू हँ खुश रह र राधे राधे
राधे राधे ह हूँ उठलियै हन
आरे
हँ उठलियै
अभिये ओ की करल हून तऽ
उ गाछ लगाय देलियै गाछ लगाय देलियै
बढ़िया कोन चिज गाछ लगा देलियै
सागवान छै
चले महगा गाछ हौ
हूं
गाछ रोपैके चाही अभी तलिये बरसातके दिन छै ने तुरत लैगियो जेतै
हूँ
आदमीके जितना जितना उमर होइ छै ओतना गाछ लगबैके चाही कहै छै
ई बारऽ गो छै
बारऽ गो गाछ कना हँ
ह दू गो केला छै आ पाँच गो बारह दस गो सागवान
हू सागवान के खरीद के लाबै छै कि कहीं उखाड़ क
खरीदकेऽ लौलियै
ह लगाय कहाँ रहली हन तऽ
आलोक के खेत पे
ओ खेत मे फोटो आर खिचाय लीह
हँ
कि हम कि हम अप्पन हिस्साके बृक्ष रोपण कर दिए ह
आं
हँ तऽब की हमरा आरके रोपैयेके मौके नै मिलै छै आइ तऽ कहां रोपेलियै
मौका तऽ हमरो नहि रहै कहलकै तऽ ऐलियै रोपलियै
ओ हमे फूले गाछ रोपि लै छियै उहे बहुत छै की
फुल के
हँ फूले पत्तीके गाछ रोपैत रहै छियै आर की एकरे आरसँ कहीं कहीं तनी तनी उलैतो गमला मे रोपैत रहै छियै
जहाँ जगह रहतौ जितना उतना
हँ तब आ फूल आर के गाछ छटैयां करेय लेल नै आबय छै रे
छांटैंले
हं हँ पूरा फलैक गेलै हन उ बला ओड़हुल फूल नै रहै छौ ओ पूरा फलैक गेलै हन तऽ कैसे ओकरा छटैंया करियै छाँटैएल नय आबै छै छी
कैंची हँ स अथीवला कैंची नैआबय छौ
तऽ पूरा छैंटि दियए ज्यादे बराबर रहय छै हँ हँ उ छै हँ ऊ बला छै
जादे जे टहनी बागल छै एन्ने ओन्ने ओकरा देबहीं छाँटि
ह तऽ मतलब छाँटे के कोइ रूल भी होय छै की तीरछा काटेके चाही चाहे कैसे
अंय तोहर इच्छा जैसे काटी ज अगर सेफ बनबै क हौ मतलब जे एन्ने ओन्ने भागल छै ओकला काटि देहीं खाली
बहुत भागल छय एन्नै ओन्ने ऐसन भए हन पूरा टंकी छेक लेलकै हन
हूॅं ठीक तऽ छौ पानि
पानि ऐसू नै गरम होय छै फलकल फलकल अच्छा नै लगै छै फलकल रहतौ ओकरामे पत्ता घना रहतै हन ने तब उ सुन्दर लगतै पत्ता पत्ता छै हँ छेहर छेहर पत्ता छै
हं
आ फूल खिलतौ ओहि साबन भादव मे अभी तऽ खाली पत्ते सब वैसहीं छै वही सोचलियै कि अभी न छाँटि आर दे छॅंटाय आर जेतै ने तब पत्ता फेेकतै अभी मेघ मेघआर जौं पड़तै तऽ
हूं
से चलते सोचै छियै तहिया कहबो केरियै कि नहि छाँटैले आयबै छौ की छाॅंटि देहीं नै तऽ कहलकै हमरो नै आबै छौ तनियगो छत छै ओकरे मे फुलगाछ आर लगले छियै कनैल फूल होय छै उहो आओर लगैले छियै
कनैल बाला लगल छौ
हँ बड़ा होल छै तऽ
कनैल बाला तऽ ज्यादे बड़ा होय जाय छै
हां तऽ गमले मे लगल छै
उ ठीक छै उ घना भी छै आ बड़ा गाछ छै ओकरा मे खिलै छै रोज छओ गो सात गो फूल खिल जाय छै ओकरा
ओड़हुलोमे खिलै छैय अड़हुलमे दस आर गो खिल जाइ छैय दस गो बारह गो खिल जाइ छैय। लेकिन बात की छैय। ओकरामे मतलब टाइमप खिलै छैय हर हमेशा नहि खिलै छैय।
हूं
जैसे चैत महीनामे खिलतौ आ ई आब नवरात्रि अयतौ ओकरामे खिलतौ।
ह भगवानके पूजा करय ल खिल जाइ छैय ने।
हँ अभी की छिके अभी पूरा अथी होते पत्ता उत्ता अएतै। साावन भादो मे।
ह
सेहे सब होइ छैय। ओ तऽ अपना गाछ वृक्ष लगाइए रहल निपनियरमे लगल छैय ने।
निपनियामे कहां उधर सब खतम।
ओ एगो कसेली के गाछ लगल रहे जे ऊ?
तऽ ऊ छैय लेकिन एगो सुखि जतै।
काहे?
ओकर अथी चोट लागि गेलै।
ओ तुन्नूक गाछ होइ छैय की?
नहि जेना काम होलै ने तऽ शायद ईंटा उटा चोट लागि गेलै। घाव जैसन बनि गेलै।
अच्छा ओहिमें चोटा गेलै।
हूं
ह कसेलि आर फड़तै कहियाते।
आय की पता एकदा तऽ फल देलकै हे लेकिन फललै कहा।
तू फड़ै छैय कैसे खजूर अयसन की?
हँ खजूरे अएसन झुंड झुंड जैसन बनायके हो जाइ छैय।
हँ त फड़ै छैय ने कहियो देखलियै ह नहि कसेलियै त गाछ।
हूँ
कय घंटा लगतौ गाछ रोपे मे?
आधा घण्टा लगतै।
हँ तऽ जितना घंटा होतै जहिया बेचतै कैही दिही आधा लग जतौ। तब की आधा देतै ने रोपएमें मदद कर ह तऽ।
पालतय पोसतै इहे।
पालतै पोसतै जहिया बिक्री होतै तहिया खड़ा होबहीन। नींभ के दे रहले हीन? अभिये एग्रीमेंट करा ल बादमे बातके बातके कोई दाम नहि रहै छैय।
कनिआनि छैय जे।
कनिआन छैय तऽ कि कनिआनेसे लिखबाय लेथिन।
कनियन देतै।
नहि लिखावट ले लीहैं स्टाम्प पेपर पर मोहरके साथ। कि रोपि रहलियै हन आधा के लेबौ। जड़ि नहि छिप काँहाँसे जे रोप रहले हन वही महानता।
ह
आ सबूतमे पूरा एगो वीडियोग्राफी करा लिही।
ठीक
हैबिट
कोटोम दै के छै
हँं रखले रहिंन जहिया कहतौ किछु नहि देबौ तहिया कोर्ट मे उ जमा होतै
ओकर बाद हे न होतै जमा ऐसे थोड़ी अभी तऽ अभी तऽ रोपभी तऽ कहतौ की तोरे छौ सब से कहतौ तोरे छौ तूहीं लैनी हम्मे कुछ करबै आ जखनी हो जेतौ लहलहा जेतै गाछ तखनी कहतौ ई हम्मर छै हम्मर जमीन पर
आधा
इसीलिए लिखाइ ले एगो वीडियोग्राफी कराय ले दूगो पेपर कराय लीहीं कि एगो के नेमिनेशन कराय के रैखलीहीं
हूंम्म
एगो ओकरो दै दिहीं की याद रहतै
ठीक
तब की आजकल यही सब होइ छै सागवान के लकड़ी महंगा होइ छै सुनलिहीं हन ने
केत्ते महँंगा होतै जमीन थोरबे न महंगा होइ
आ सोने पर सुहागा वाला बात नहि होय गेलै की एक तो जमीन सोना ओकरा पर सुहागा होय गेलै सागवान सागवान सखुआ ई सब तऽ महंगे लकड़ी न कहाइ छै
हूंम्म
एक नम्बर दिमाग लगेलकेै हैं ई जमीन के जमीनो ओकरा मे आरो कुछ होतो आदमी आजकल यही सब बेसकीमती लकड़ी लगाय दे छै
हूंम्म
कहाँ छै एकर जमीन
एने की नाम छै की पता नामे नहि जानै छियै बड़ी दूर मे छै के छै
करीवारी तरफ छै की रे
हूंम्म करिबारी सामने एगो रस्ता आबै छै उहे रस्ता मे छै
ओ करीबारी के सामने मे खेत उत जे पूरा मकइ आर के पहिले रहै रहै
आब उ सब भड़ाइ गेलै सबमे जमीन सब मकान बनि गेलै पूरा तऽ
जेनेटुनियांमे आयल रहै रहै रे
टोनियां माय तऽ ओन्ने ने छलखिन गे
केरियेबारि से ने आगे ओन्नेस छै हँ ओ पट्टी मे
आ ई पट्टी छै संजीव भारती दने
हँ
जहाँ बौआ होलैल ने
हँ हँ फोन
उहे स्टाफ छै
ओन्ही जमीन बहुत पहिले ले रहै की।
हँ आब तऽ पच्चीस लाख होइ गेलै
केय कट्ठा लेलकै
एक
अब पच्चीस लाख हो गेलै
तऽ पाँच लाखमे लेलकै
तब बताह सबस बढ़िया जमीने मे इन्वेस्ट करै छी ओकरेमे कमाइ होइ छै की
हूँ
बढ़िया केलकै आ रहै चाहे नहि रहै की राजू
हूँ
त कुछो कुछो होते रहै कछो एगो रहे छै नऽ कि वहाँ हमर जमीन रेहै
हूँ आ कुछ नऽ कुछ दये कऽ न जेते
हँ अ ठीक छौ लगाउ सब आर की हँ हँ लगाउ हँ ठीक